हेलो। हेलो।
नमस्ते दी, आवाज ना आ री।
नम नमस्ते, ठीकी हो।
हँ, तुम ठीक हो।
हँ, बढ़िआ हैं तुम सुनाओ। और बारिश, रात भर बारिश हुई है अब धूप निकली है।
हँ, हमारे यहां रात
हँ, ऐसी ही यहाँ पे हई है रात भर बारिश, आधी आऔर अब जो है मौसम थोड़ा साफ हुआ। आओर आओर ना तो धूप निकल रहि है। हँ, बोल तो रहे हैं कि तीन घंटे मे बारिश आएगी। ह्म्म आओर, हु, हु, केह रहे है आने की कह रहेै बक फिर का हुआ।